हुं हेलो
हँ की हाल चाल अछि हेलो की हाल
अरे या गप नै आबैया
हलो आब जाइए आवाज हेलो
फर तऽ कोइ कह हो हेलो हँ हं हेलो
जाइया आवाज
हँँ अबैया
ओ की हाल चाल
ठीक
की करै छी
नहि किछ च
अच्छा अहाँ केहन भुजिया खाइ छियै
कथी के
करैला के
करक वाला ह ह ह थोड़ सा जादा ठीक छै
दालि चावल बनि गेल उएह करैलाके भुजिया अय कद्दुके सब्जी अछि आर ओना तऽ करैलाके भ
ओ आ ओ एत छोड़ देरमे
अच्छा
ह आओर कहू बढ़िआ
आरी
दालि भात करैलााक के भुजिया
हू हू
ह आचार हो
हँ ठीक छै केने छै काम क बोल ड्रेनो ब्रेड बटर नी जग ड्रेस ह बल
अमूल के बटर छल नीक लागत ह आ ब्रेड ब्राउन वाला रहत
ठीक छै द ख प दटा दिय हक बेेट भढ़ जायत
नहि अब खतम हो गेलै ब्रेड
चछा क त
अच्छा
आँ उसमे से जदा निकल
क आ एक सलोर खस ही है
ान ल
शाम मे कठ कहबै तने से आइ थर्सडे अछि ने
नहि तऽ हँ छोड़ू कल देखब बात तऽ ठीक य
ह आर घरो सभसँ फोन आयल अछि
नहि हमरा नहि आयल त
आइ हमरो कोन नहि एयलै हेन हमरा पपापाके न अहाँके भो टीचार छले ने हुनकर सभके
हँ से ही होत क कल
पूछै छिय की बात बरुआा तोरिया गेलखिन की
क्य ह त
हँ
क जेत
त कोनो काज हेत ने कहीँ तखने तऽ फोन नहि क नहि तऽ फोन तऽ केयने रहै छथिन ओसभ बोरिंग आ छल बोले अच्छा कने चल
हँ
सह ई स ककरापर अहाँपर कि हमरापर
ई बात
क कह परसनापन अहाँ पे
नहि नहि यहाँ पे बोआ की कर छै
अ तार मिचा पूजे गीमे बआा के फोटओ लागि गेलै
लाट ए नहि कि ने
कैसे चोट लग छा बड पर लाग गेल आ ह बेैड पर चोट लागि गेल बहुत
ह लायत त नहि यत नहि
कोन एक बे आर करतीियै न पछ क य
ठीक छै त वंटी से फोन करकेर बात करू ठीक कहैया
चलैत छै हुनका घरमे हुनका घरमे हुनकर बर के चलैत छै आंटीे किछ नहि आंट के तो न कपड़ा देबै करै छै
ह बरबर छै
ह एक दिन एक दिन कहै छी तऽ बुढ़बा बड़ा कंजूुर सात
ह ह
बहुत कंजूस छै बूर्बा
पुटी लगाबै छै तऽ पुट पुटी लगाबै छै त ने तऽ पुट्टी तोरा लऽ लेब' के हुं
कहाँ लग गया चोट एतऽ लागि गेलै मारू तऽ एकरा पट पट पट मारि देलियै मार कऽ आबू हँ दूर एकरा काजे करैमे हमरा बार बार उठा क ल जाय इहे चक्करमे काज लेट भऽ जाइ छै ओहिपर से अहाँ कहलियै सलमान आबै छै अखन
नहि जो अपना टाइमे पर
हं ओ न कहियो बारह बजे कहियो साढ़े बारह
हँ त मुे टाइम नहि त बेमेमेसरके
कहाँ बेबी मामी सभकेँ जोड़बनि तब आइ फोन करै छियनि
हुं
हँ आइ कोन करै छै करथिन तब ओसभ नहि तऽ कहथिन इसभ कमाय जाइ छै कहीं करथिन नहि करथिन
हँ ओ बात ऐ
हँ
मांके जोइर दियौ अचछा
हँ माँ के जोरि दै छै अपन मां के च छी लेकिन हुनकर कोन कोन पर पप पप्पा बला फोन तऽ हुनका से हेतै ने कार्य एप डाउनलोड केनाइ आ सब चीज बजनाइ
नहि से तऽ नहि बुझलिया
जेबै तखने हाएत
सभ तरीके
हँ धीरे धीरे टास्क दै छै
हुं हुं हं
कहू न
आओस बाजियौ
सभ ठीक अछि
हुं हुं
कदूओ चढ़ल छै न एमहर भुजियो चढ़ल छै एमहर हैया करैलो बनतै खाली बना दै छैय सब चीज ह चू चु मुत दिया कहाँ छूचु मुत दिया चू सु कजरके छौ न नाम न अपने चु छू क लेलकै है आ चुछु मुत दिया नाम न हँ नहि पहिनेगा पेन्ट
माँ छै कहिय
सभ ठीक अछि आहाँ के काज भऽ गेल प्लांट नहि छुएके बेटा
अहाँके दिने के भोरे के खाली काज रहै य
बस आधा घंटा
बस
हँ तो आहाँ कहियो
ओ कंचन भाभी के फोन आबअ लागले
कखान
भैयाक खाना एयते छै आओर बताउ
सब ठीक ऐ दूटा गाड़ी लिए परतै ओकरा खाली करबअ पड़तै
अच्छा
ठीके छै
अच्छा अहाँके सामानसभ बैन गेल ओतय जे बनबै छियै
की
आहाँ के जे बनैय य अप इसमे से बैन गेल
कम्पलीट ओ भय गेलै हँ
हू उ
उ हेबे करतै
कहिया हैत ट्रानंसफर
जुलाइ जून जुलाइ अगस्तमे
अचछा
ह्म
हँ
कोइ दिक्कत नहि अच्छा नहि
अच्छा उ कोर्स लेल पु छलियै अहाँ
हँ पता केने आउ न जे ट्रेनिंग देलाक बाद फेर एग्जाम देबऽ पड़तै
अच्छा लगबो करतै की
हँ जब एग्जाम देबै तखन
अच्छा तऽ केओ कम्पनी देतै कि अहाँ देबै
बिचार हेतै बादमे पहिने ट्रेनिंग तऽ करऽ दिय ट्रेनिंग मे पहुज जेतै तऽ कि ट्रेनिंग के बाद एग्जाम होयतै छै
अच्छा निकलतै ओकर बाद नै
हँ हँ करेक्ट लोन उंम्म
हँ हँ
ओ बै सुज बो दे आओर सब बाजिया
हँ बढ़ियां अछि ठीक छै फेर करै छी
क्या हँ ठीक है ठीक है तब